हेलो अहाँके हमरा बाज जा रहल छै
रहलै रूमसँ
अहाँके टास्क पूरा भए गेल
नहि भेल अभी अपने फोन काटके ने तऽ हम अपनेए फोन करब
ठीक छै अहाँ हमरा फोन करि लेब हमरो टास्क पूरा नहि भेल हँ हँ इएह सब इहे घुमि रहल छी अहाँके इंटरनेट कनेक्शन तनि स्लो छै ने
सुरक्षित नहि छै स्लो नहि छै सुरकित ित रहइ छै
आ अहाँके पता ने छै कल्हि हम चलि जायब
अहाँके की बोलियै ने रह देथिन किछु बोलय लायके नहि छियै ने
तऽ अहाँ हमरा बिहारी लुक तनि करबायते बाज
हमरा बहुत दुःखके साथ कहै लए पड़ि रहलनि कि हमर समामान हमरा पास नहि
हमरा पास न त छै ओकर बाद अहाँ जोगार करि देब
बोला
उ की भै छै
बोर बोर जे संन्ध्या राठीमे भावो नै पिनन्है रहै माथामे मांग टीका ओकरे कहले बोर
तऽ अहाँ हमरा कर करबाय देब की
कर देब हमर चुनरियओ बाहरेमे
ठीक छै
आ आर किछु करबै
हँ अहाँ तनि कोॉपरेट करब हमरा साथ दस दस मिनट तऽ हमूँ अहाँके साथ दस मिनट क लेब फेर अहाँके बहिनके हमे बतायब
अहाँ सुनियौ ने अहाँ हमरा साथ करबै हम अपने साथ करब आओर हम अपन बहिन साथ करब अ क द कनहुँसे पटाइए ने लेब
अहाँ नहि पता छै हमरा पास चार गो नम्बर छै कोइ ने कोइ उठाइए लेतै
हँ बहुत टैलेन्टेड होइ गेलियै हन की करब हमर जरूरत नहि हइ वएह त हमरा छोड़ के जाय रहल
एगोके बोललकै अहाँ बोललकै कि एगो हमर हसबेंड जाय रहल छनि कामपर तऽ अहाँके रातिमे फोन करब
अच्छा
तऽ अहाँके ओकर नम्बर केना दय दियौ ओकर हसबेंड के फोन करब अहाँ
कुच्छो बोलेल तऽ आबे नै है मैथिली में खाली है ह हा हा
एक त बतआबे ने आबे छ चुपचाप कोपरेट करैल ले सिख जा नै तऽ रुपा नहि मिलतो
तमे एक स पचहत्तर रुपा एतै त की होतैय
दू रुपा पहिले अयतो फेर उएह डाउन पेमेंट मे चलि जइतो
डाउन पेमेेंट मे चलि जेते त दिक्कते ने छै अच्छा तो तनि देख देखो त अकाउंट चेंज करैके ऑप्शन छै
नहि हँ छै अहाँ अपन प्पाके अकाउंट दए सकै छियै दोसर अकाउंट दए सकै छियै
देब ने तऽ पहिले खा ले तऽकर बाद की ख गेलीौर उ त नर
आब अहाँ जानब अहाँ केकर एकाउंट दिअ
हम स न है क क अहाँ मिलााक दै देबै फेर हमरा बाद में व्यवस्था करि
अहाँ जानै ने ने छियै हम कतेक बड़का च तोरी छियै रस्ता मे गोलगप्पा दिख जेते बस खााय लेब
ह कल एगो आदमी ठाकि लेलक
ऑँय
ह ठण्डा के रुपया देलक
ठण्डा हमरा देलक पैंतीस रूपा मे
तब ठीक मन लगाफे नहि नहि हमरा मन अपने तीन तीन ओो फरी
गरमी दए देब अपन फ्रिजमे दए लेब
ब स्वीट एंड सिम्पलंड स्वामी टाइप
तऽ जा जा वजह से खरीदलियौ फैक्टरीी सँ
द्कत क हम जायब अपन घ बड़का दूख दिन है अहाँ रहबै पटना मे हमेज पियअब कोइ लाबयवला नहि ने रहत हमरा
अभी तक चारिए मिनट होलै
कन्ने दूर अपने हमर क्षेत्र से जा कर लियै
अहाँ क्षेत्रसँ दूर नहि जायब हमरो पता छै अहाँ भिखारी होल छ नेट मागि रहल छियै
कोन रखिके अहाँके प्रश्नल आवाज सुनिकऽ बतिियाबि रहल गेलन्तम
ह अहाँके हमर आवाज आयल
बोलियौ अहाँ खाना खेलियै
हँ खाय
को चख
य लिट्टी समोसा ह
हमरा नहि पुछलियै ई कोन बात जानबे करै छीियै यहाँ अभी कर्जा मे डुबल छियै केनाहिो कर्जा तोड़य
अ तऽ आय पंकुओ दिकायत पहिले बोलले छ
पार्टी देब एक सए पचहत्तर रुपआ मे ओ कोन रेस्टोरेंट मे एक सए पचहत्तर रुपिय कहाँ जासड पैसा कहाँ हैड अथ न क हैो भी बोले करे ने पहिले दू रुपू सी अपन कमाायन हो जाय अपने मुह को बाचल ई अपन कमइ थोड़े ह दोसर रुै मेहनत कए ने हम नहि त कोन रुपआ आएगा तब मेहनत न हुआ
एक सए चौहत्तर रुपआ मे की होतै
ए च उएह खैइहौ रोज घरमे एनाहितो खाइ ने छौ ब भैय अहाँ तऽ खूब खुशी भेल नीलमे आय बगल
ठीक हँ पता छनि
अत दिस राति एगारह बजे तक बाद हमरा न्यूज आएल किआकि आपके भैया सुनि रहियै अहाँके भैया सुनि रहियै आएल हमरा बोल से बात करलैो कीता
मटग
कतेक हम अी सोचयियै नहि हम अहाँके भैयाँ रुपैआ कमबयके ऑप्शन निकाललीँ तऽ बात कलियै एगारह बजे ओ सबमिट नहि लेलक
फालतू भए गेल लेकिन हमर खूब कहानी
तब वहाँ देखिा त बोल अहाँ अपने हमरा वहाँ देख ने त बोलथि न हमरे बाप
स कहै लुक लैंग्वेज सब चेंज ऊपर से नीचा सब चेंज।
एक परसे
हम सात तारीखके नानी घर भोरका ट्रेन से चलि आयब बोलियै अहाँ कहिआ पार्टी दय छियय?
की हमसभ
आहाँ कहियय कि बउआ रह
आय
ल
हँ हँ
ये पैसा आय है मेरा कह आय त कोन आयेगा बन ज ने होइ छ
नहि
समझा देब तऽ हम बहुत खुश होोसर नहि किुछु बुराइ करि देब तकर ब दिमागमे तनि खुश
तोर ह ह
हँ जी अहाँ ओकरा बोलबै कि हमरा बारेमे कि बहुत दुःख दै हइ ओ आदमी उधर कम्प्लेन करि देतहु तऽहाँसँ की होतै
ह कतेक एकरा बोलिय र नाइन्टी सेवेन
देख ई अच्छा बात नहि त हमर ब
कटि जायत तऽ कनि ले त नहि ने तऽ मुँ ते रहि जाय
इसीलिए काटि दियों हगोटू हम फन करब हं समझायनी कोशिश करी ह बेसी रूपा नहि आइ
हुँ
पंकु जी कनि ठीक ठीक करम
हमे काटाब की अहां काटब अपने काट लेब